नमस्कार
नमस्कार
सब कुशल मंगल छै न आइ हम समयक सही उपयोग विषय पर गप करय चाहैत छी कलहि एहि विषयपर सोचैत छलहुँ तखन मनमे बहुत विचार आयल
हेलो
हेलो हेलो हँं सब ठीक छै ई वास्तवमे बहुत महत्वपूर्ण विषय छै समय एहन सम्पत्ति छै से जे एक बेर चलि गेल त उ फेर घुरित नहि बैत बैत छै
बल्कि धन गमला पर फेर कमावल जा सकैत छै मुदा समय गमला पर ओकर भरपाई सम्भव नहि छै एहि कारण समयक मूल्य बहुत पैघ मानल जाय छै
सही कहलियै सफल लोक आ समस्या लोकक बीच बहुत अन्तर समय समयक उपलब्धिमे सेहो होइत छै जे समयक सही उपयोग करैत छथिन ओ आगाँ बढ़ैत छथि
कल्हि हम देखलु जे बहुत लोक छोट छोट काजमे घंटों बर्बाद कै दैत छथिन बादमे हुनका लगैत छै जे समय बहुत कम छल
हँ समयक कमी बहुत बेर वास्तविक कमी नहि नहि बल्कि लग गलत उपयोग परिणाम होइत छै जै योजना बनाओ जाय तहु बहुत काज समय पर पूरा भएल सकैत छै
हमरा लगैत छै जे दिनक शुरुआत योजनामे होयबाक चाही जब पहिने से तय भै जायत जे कि काज करबाक छै तब समयक उपयोग बेहतर होइ छै
बिल्कुल योजना बनल सँ अन अनावश्यक भ्रम कम होइत छै आ व्यक्तिक अपन लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित कौऽ सकैत छै
विद्यार्थी सभ लेल तऽ समयक महत्व आओर बेसी छै ज ओ नियमित अध्ययन करती तै परीक्षा समयमे तनाव कम रहत
सही बात रोज थोड़ा थोड़ा पढ़नाइ अन्तिम समय मे बहुत पढ़बाक प्रयाससँ बेसी प्रभाव होइत छै
काल्हिके एक शिक्षक कहै छलाह जे समय अनुशासनक सबसे पैघ परीक्षा छै जे समयक सम्मान करै छै समय सेहो हुनका सम्मान देैत छै
वाह ई त बहुत सुन्दर विचार छै वास्तवमे समयक सही उपयोग सफलता दिश एक महत्वपूर्ण कदम छै
हमरा लगैत छै, जे खाली समय सेहो उपयोगी बनावल जा सकैत छै, किताब पढ़नाइ नई चीज सिखनाइ अथवा कौशल विकसित करनाइ बहुत लाभदायक होइत छै,
बिलकुल छोट छोट सम समयक उपयोग करीक लोक बहुत पेघ उपलब उपलब्धी हासिल कौ‌औ सकैत छै। निरन्तर प्रयासक बहुत महत्व महत्व छै।
आइ काल्हि बहुत लोक कहैत छथि जे हुनका लग समय नहि छै। मुदा जब पूरा दिनक गतिविधि देखल जाइ त कतेको घंटा अनावश्यक काजमे व्यतीत भए जाइ छै।
हँ, एहि कारण आत्मसन्तुलन जरूरी छै समय कतेक खर्च भएल रहल छै ई बुझनाइ बहुत महत्वपूर्ण छै।
सच कहू तऽ समय जीवनक आधार जेका छै। जतेक नीक ढंगसँ समयक उपयोग करब ओतेक जीवन व्यवस्थित आ सफल बनत
बिलकुल सही समयक प्रबन्धन केवल काज पूरा करबाक तरीका नहि बल्कि जीवन के ओ संतुलित बनबए क कला सेहो छै।
बहुत नीक चचा चलि रहल छै। मुदा समय बर्बादक होयबाक कारण आ समय बचाबैके उपाय सभ पर आओर ग गप करबाक बाकी छै।
हँ, अवश्य तखन बताउ जी अहाँक अनुसार लोक संभक स सभक समय सभसे बेसी कौन कारण सँ बर्बाद होइत छै,
हमरा अनुसार समय सबसे बेसी टाल मटोल कारण बर्बाद होइ छै। बहुत लोक सोचैत छथि जे ई काज काल्हि कय लेब मुदा काल्हि फेर दोसर दिन में बदलि जाइ छै।
बिलकुल सही छोट काज जखन समयपर नहि कैल जाइत छै। तखन ओ बादमें पैघ बोझ बनि जाइत छै, एहि कारण समय पर काज पूरा करनाइ जरूरी छै,
कलहि हम एकटा विद्यार्थीसँ गप करै छलूँ ओ कहैत छल जे परीक्षा नजदीक आबि गेल मुदा तैयारी अदौ अछी कारण समय पर पढ़ाई नहि कैलक
हँ, ई समस्या तऽ बहुत तुम सामान्य छै। नियमित प्रयासक स्थान पर अन्तिम समयक त्यारी अक्सर तनाव बढ़ा दैत छै,
हमरा लगैत छे, जे प्रत्येक व्यक्ति के अपन लक्ष्य स्पष्ट रहबाक चाही जखन न लक्ष्य स्पष्ट रहैत छै। तखन समयक उपयोग सेहो बेहतर होय छै।
सही कहिलिये लक्ष्य बिना जीवन एहन नाव जेक भैल जाइत छै। जे दिशा बिना बहैत रहैत छै। स्पष्ट उद्देश्य बहुत जरूरी छै,
समय बचावै लेल प्राथमिकता तय करना सेहो महत्वपूर्ण छै। पहिने आवश्यक काज पूरा करबाक चाही तखन दोसर काज पर ध्यान देबाक चाही
बिलकुल सब काज एके समयमे नहि भैर सकैत छै एहि कारण महत्वपूर्ण आ काम महत्वपूर्ण काजमे अंतर बुझायल जरूरी छै
कल्हि हम एक सफल व्यक्ति के विचार पढ़लूँ ओ कहने छलाह जे हर दिनक छोट प्रगति भविष्यमे पैघ सफलता बनैत छै
वाह ई तऽ बहुत प्रेरणादायक विचार छै नि निरन्तरता वास्तवमे सफलताक कुंजी मानल जाइत छै
हमरा लागैत छै बल्कि परिवार आ स्वास्थ्य लेल सेहो जरूरी छै
हँ जीवनमे संन्तुलन बहुत महत्वपूर्ण छै जो व्यक्ति केवल काजे करैत रहत तऽ जीवन अन्य महत्वपूर्ण पेच प्रभावी भइल सकैत छै
सच कहू तऽ समय संसारक सबसँ मूल्यवान वस्तु छै एकर सही उपयोग जीवन के सफल बना सकय छै आ गलत उपयोग पछतावा दय सकैत छै
बिलकुल सही यहि कारण प्रत्येक दिनमे प्रत्येक दिन के महत्व बुझा तक चाही
बीतल समय कनो कखनहु घुरैत नहि अबैत छै
बहुत नीक चर्चा चलि गेल समयके महत्व पर जतेक विचार करैत छी ओतेक बुझाइ छियै जे जीवनक हर उपलब्धि धि समयक सही उपयोग से जुड़ल छै
हँ आ जो व्यक्ति समयक सम्मान करै लगैत छै तऽ ओ धीरे धीरे ओकर जीवनमे सकारात्मक परिवर्तन आबय लगैत छै
चलू अगला बेर सफलतानुशासन आ मेहनतक संबन्ध पर विस्तार चर्चा करब ओ विषय सेहो समयक उपयोग से जुड़ल अछि
अवश्य हमरा सेहो उत्सुकता रहत आइल चर्चा बहुत उपयोगी रहल आइल रहल आ समयक महत्व आरो स्पष्ट भेल गेल
ठीक छै फेर बैठ होयत आजुक समय सदुपयोग करैत रही
अवश्य अहाँ सेहो स्वस्थ रही आ अपन लक्ष्य दिस लगातार अगाँ बढ़ैत रहि
समयक सही उपयोग पर आओर एकटा महत्वपूर्ण बात ई छै जे बहुत लोक सोशल मीडिया मे घंटो समय बर्बाद कै दैत छथि
बिलकुल सही बिना उद्देश्यक मोबाइल चलब समयक सबसँ पैघ नुकसान मे सँ एक छै एहिसँ ध्यान भटक जाइत छै
कल्हि हम खुद महसूस केलियौ जे किछु मिनट लेल मोबाइल देख देखल शुरू कैले आ लो लगभग एक घण्टा भए गेल समयक पता नहि चलल
हँ ई बहुत सामान्य समस्या छै एहि कारण अपने आप पर नियंत्रण बहुत जरूरी छै समय सीमा तय करनाइ नीक उपाय छै
हमरा लागैत छै जे डिजिटल आदत पर नियंत्रण रखनाइ आधुनिक जीवनक सबसे पैघ चुनौती मे से एक छै तकनीकी उपयोग छै मुदा संतुलन जरूरी छै
बिलकुल तकनीक सेहोक जे का उपयोग होकबई चाही मालिक जेका नहि ज नियंत्रण खत्म भैल गेल तऽ समस्याक अनुसार निश्चित छै
कल्हि एक शिक्षक कहैत छलाह जे ध्यान केन्द्रित करनाइ समय बचाबै के सबसँ नीक तरीके छै जतेक ध्यान ओतेक कम समय बरबाद
सही बात ध्यान भंग होएब समस्यक चोरी जेकाउ छै एहि कारण शान्त वातावरणमे काज करै लाभदायक होइत छै
ठीक अछि तब बादमे बात होएत नमस्कार
ठीक बा